हलो
जय झूलेलाल जय झूल हा हा
हा आवाज़ अचोव थीी तव्हां जी आवाज पेंअ ती कटजे। असां कटनी मां था ॻाल्हायूं, तव्हां किथां? कटनी-कटनी मां
हलो कटनी हा अच्छा-अच्छा जबलपुर जे पा हा-हा जबलपुर मां जबल जबलपुर पुर जे भरिसां आहे न कटनी? हलो
हा-हा-हा-हा-हा-हा जबलपुर से ॿरसा आहे हलो अचे थी तव्हांजी आवाज़ जबलपुर जे भरिसां, आहे जबलपुर जे भरिसां ई आ। कटनी
हा कीअं ऐं हूताजों मौसम, हा सभु बढ़िया मौसम कीअं ऐं?
माहे हिनमहिल त ठीकु आ अॼु त थोणो गर्मी आ।
अच्छा-अच्छा गर्मी आहे अच्छा झूले झूलेलाल खे मञीदाा आहियो झूलेलाल मन मंदर आहे झूलेलाल जो?
हूं मंदर में हाणे चालीसा चालू थिया आहिन। हा आहे न साम्हूं ई आह घर जे चालीसा चालू थियण वारा आहिनि।
हा सोरहीं खां चालू, सोरहीं तारीख़ आ सोरहीं खां चालू थींदो न झूलेलाल जो
असां हिते चोॾहं तारीख़ खां ई न।
अच्छा-अच्छा ॿियो के छाजों शौंक़ु छा जो शौंक़ु तवं?
शौक़ त असांखे घुमण जो आ थोणो
ह हा
घुमण जो
घुमण
अच्छा शौक़ु तवं। हलो चवाती रोटी पाणी छा हा रोटी पाणी छा
रोटी पाणी त अॼु संडे आ हन घर में न सडे आ त अॾ हिन महिल त ठही नाये छुटी हूंदी आ त थोणो सो लेट ई थी वेंदा आहियूं संडे ॾींहुं, या त पोइ कॾहिं ॿाहिरि थीदाय, ॿाहिरि थी तो सघे वञंयू? हर संडे न वदायूं। कोई-कोई संडे, कोई-कोई संडे हली हा हाणे ॿिनि संडे खां त न विया आहियूं।
सुठी ॻाल्हि आ हं कॾहिं-कॾहिं कॾहिं-कॾहिं ॿाहिरि वञणु खपे ज़रूरी कोन्हे
हा कॾहिं-कॾहिं सही लॻंदो आ हर संडे त सुठो न लॻंदो आ।
न ॿारनि खे सुठो लॻंदो आ, पाण खे सुठो लॻंदो आ, ॿाहिरि हवा खाई अचिबी आ ॿाहिरि निकरण सां ऑक्सीजन मिलदीं आ बाक़ी सॼो
ॾिसो थोणो चक्कर ल हा उह हाणे थोणो चक्कर त लॻाए ईंदास।
बिल्कुलु-बिल्कुलु लॻाये अच्जो जो चक्कर ॿि ज़रूरी आ हा। हूं सत्संग, सत्संग वग़ैरह वञो? हा हा कुल पी खाईंदा आहियो।
दर्दी आ न छा हा। दरबार आहे असांजे हिते हरे मााता जो ह
हा-हा हरिओम जो सत्संग कोन्ह थींदो आ? जेके गीत दादा लक्ष्मी या गीता श्याम जो सत्संगु? संग थोडी़ थींदो आहे हिते?
न न हिते त इहो सभु न ॿुधो आ न न असां न ॿुधो आ हिते इहो
अच्छा अच्छा अ्छा हिते वरी असां राजस्थान जयपुर मां था ॻाल्हायूं हिते वरी सत्संग जी महिमा घणी आ हा झूलेलाल जी भ आहे संत टेऊंराम आहे सभिनि जी हा
हा हा हा इहो त जयपुर में ॿुधो आहे मुंहिंजी हा मां मुंहिंजी निणानी हुते ई शादी थियल आहे न ट्रे साल थियाथसि
हा हा हा हा बारस ॿारछ ॿारछ
हा हा ॾहें साले जो आ बाबू हिकिड़ो ई आहे ॾहें साले जो आहे
अच्छा ॾह साल जो आ हा ॿारनि खे त ॾिसो अ हैेल्दी खाधो हिन ला पुछूं की शयूं अहिड़ियूं थी खाएं ठवन न त ॿारनि खे हैेल्दी फुड ॿाहिरि जेको आहे उहो जैम फूड न खाराइणु खपे छोजो ब्रेड पिज़ा बर्गर हा न पर हुअ बि
हुनखें इहो सॿ वणंदो ई न थस
न सुठी ॻाल्ह आ न वणंदो तस ऐं
हा हुनखे हुनखे वधीक हा ऐं मुंहिंजो बाबू बि हुन वध तूरी त खाईंदो आ तूरी खाईंदो आहे मुंहिंजे बाबू खे वणंदो छाहे फुलको वणंदो तस वध धीक हा पर फुल फुलको भाॼी खा हा हा चांवर घट फुलको वधीक वणंदो तस हा सॿ खाईंदो आहे सॿ हं सॿ खाईंदो आ हीयर पिज़ा बर्गर ॾाढा ॾ घट ्ट खाईंदो आ महीने महीने में खाइवठे न त बीबीय खे
हमम तव्हां पढ़ाई केसिताईं क आहे सिंधी प सिंधी ॼाणंदा आहियो?
हा मां सिंधी जी ॻाल्हायां पाईंदी आहियां लिखी न पाईंदी आहियां सिंधी लिखी न पाईंदी आहियां बाक़ी कि मुंहिंजो ग्रेजुएशन थियल आहे बी बी ए फाइनल ईयर कॉलज कयल आ हलो
कअम ॻाल्हायां थी न उहा ई मां लिखंदी आहियां सिंधी मां बिल्कुलु सिंधी पढ़ियल आहियां
हा अच्छा
पहिरें दर्जे खां वठी यारह यारहें दर्जे ताईं हा न न न मूंखे सॿ लिखण बि ईंदी आ पढ़ण बि ईंदी आ। ऐं सभु मां मतिलब हटकाई अ़ र सभु पढ़ी बि वेंदी आहियां सॿ सुठे नमूने हा
अच्छा न सिर्फ़ असां ॻाल्हाए ई पाईंदा आहियूं बस
न न ॻाल्हाए बि वेंदा आहियूं सुठे नमूने हाल खण हा हा हा ॾाढो सुठो लॻंदो आ तव्हां सिंधिन
ह
सॿ बि न सां??
हा हा ह
जंहिंखे सिंधी न ईंदी ॾिसीजी वेंदी छोजो हुनन खे त अहिड़ी सिंधी आ असां सॼो ॾींहुं सिंधीअ में ॻाल्हंदाययूं
हा
हा ॻाल्हाइ लाइ थी वेंदो जिनखे घटि थी अचे उहो बि ॻाल्हाइ व मां अची विया मूंखे पंज्र सत
हिन एप में कडींका जुड़ल अच्छा थियो अथव तव्हांजो टास्क्स टास्क्स थियो अथव कुझु पूरो
न न अञा त हले पियो तो ॾिसो असांखे अ इननि जे मन में इहा भाव न रखणु खपे की असां ॻाल्हायूं त असांखे कैश वैश त अचनि
न हे त न न न हे त पाण सुठो आ न मिलयूं मतलबु ॻाल्हाइण थी थो पए पतो थो पए किथे कीअं कीअं सिंधी आहिनि छा छा आहे
कीअं कीअं रहे थो माण्हू किथां जी कीअं रहणी कीअं आहे उथणी वेहणी कीअं आहे भले ॻाल्हाइण सां ख़बर पवंदी आहे हा हा हा बाक़ी रोज़ ॿिनि ॼणनि ॿिनि चइनि ॼणनि सां ॻाल्हाइणु थींदो आहे पोइ ॾह ॾह मिंट ॻाल्हाईायूं हुनम में बि सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि जेको हेल्दी ॻाल्हाईंदो न हुनजा पैसा लॻंदा बाक़ी त कटे छॾींदा न त जेसि ताईं असांज सौ असी मटे न थींदा तेस जिंअ असांखे इहो ॻाल्हाइणो ई आहे सम्झव हा त हाणे अलाए केतिरा थिया आहिनि त हा
बारां बारह मिंट जोआ न ठिक न हाणे दलाण में एॾो हू तो थे अची वञे हा इंसानु ध्यानु ॻालाइण में मजो थो अचे त छा ध्यानु ॾे। ॾह ॿारहं मिंट कोई वॾी ॻाल्हि छो न आहे, पऱ दीदी शामु ॻाल्हाइणन। गलायड़ में एडो बड़ीया तो लॻे। हा, गालायण में हेत्रो बढ़िया थो लॻे त मिंट जो ॾिसण जो छा फायदो।
असांखे दंद मां ध्यानु ई कोन ॾी आहियां पंहिंजोपाण ॻाल्हाईंदे ॻ्हंदे ॾहे ॿारहें यारह मिंट थींदा एन पाण ई, कट कट् थो थी वञे हा हा हा।
हंदो आ
असाँ ॾिसूं ई कोन था।
ब्यो तांजी थी व्यव, रोटी प प् हा रोटी पाणी थिव्युओ।
हा, मुंहिंजी नुंहुं वेठी आ रोटी ठाहींदी, मां त फ्री आहियां।
त हुते बि त संडे ऑफ रहंदो आ न?
हा पर असां वटि हींअर माना असां बि हर संडे जो ॿाहिरि कोन वेंदा आहियूं घुमण। असां घर में ॾिसो ॿार मुंहिंजो जेको पोटो आ उहो इहो इननि शयुनि खां ॾाढो मथे आ ॿाहिरि घटि वधि खाइणु पसंदि कंदो आ। पो घरे मे इ चवंदो भले करेलो ठाहियो, तूरी ठाहियो, भींडी ठाहियो हुनजो शौक़ मुंहिंजो पंद्रहें ॾहें पंद्रहें साल जो न ॾहें क्लास में पढ़ंदो हो।
अच्छा हीअ त सुठी ॻाल्हि आ इहा सुठी ॻाल्हि आ मुंहिंजो पुटृ बि ईअं ई बढ़िया घर में ॾाढो घटि ॿाहिरि ॿाहिरां जो
हा हा घर में बि हुजेस जेको हा पो पनीर जी भाॼी ठाहींदा आहियूं घर में पालक
हम्म असां बि इयइ कढ़ी चांवर थी चिया पुलाव थी वियो चणनि जी दाल सभ घर में ठाहंदा आहियूं।
सब घर
हा।
हा सभ घर में थी वेंदो आ भई ॿाहिर भई ॾिसो। कॾहिं कॾहिं इतिफ़ाक़ सां मेहमान माड़ु अचे थो त वञिणो तो पए त। पो भले ॿार खाइन त मना कान्हे। उनमें बि कोई उहो। फालतू शयूं न ऊ खाईंदो आ। हैेल्दी गुराईंदो आ, शइ त रोटी पाणी जेको बि कुछ हूंदो आ न। उह हेल्दी घुराईंदो आ हा।
सुठी ॻाल्ह आ तांजे पुट्र में सुठी आदत इहो सही आ हुजणो बि खपे। इहो त यो सभ् मोमोस इहे सभ भई। न खाव ख़ैर माँसांखे त वनंनदाईन आहिन।
न वणंदा बि न आहिन अऊ जंहिंखे ठाहिण अचन था घर में त उह घर में ठाहे साफ़ सफ़ाई। सफ़ाई सां धोई करे करे थो सघे पंहिंजे ॿारन खे। ठाहे थो सघे प्यो पंहिंजे ॿारन जी अ मन जी ममता थोरी मिटाइणी आ। भई ही तोखे न खाइणो आ घर में त ठाहे हा हा हा।
घर में ठाहे वठ असांखे त घर जो ई वधीक सुठो लॻंदो आ पिज़ा हुजे। चाहे सेंडविच हुजे।
कीअं ठाहींदायो पीजा?
असां त ठाहे वठंदा आहियूं बस ब्रेड जेकी ॿाहिरई हूंदियां। पिज़्ज़ा ई ब्रेड त ॿाहिरां ई वठींदायूं, बाक़ी भाॼूं वाॼियूं सभ हुन में घर में ई ठाहे करे हुनमें लॻाए करे। ठईंदायू चीज़ पीज़ा नॉर्मल हं। हा चाहे सैंडविच हुजे चाहे पाव भाजी।
पापड़। खीचा पापड़ कंदा आहियो घर में?
न उहो त न कंदा आहियूं, छोकी अॼुकल हाणे छा आहे की। खीचा वीचा असांखे खाईंदो बि ना आहे एतरा किलो ई कोई कंदो आहे, माई त मम्मी किलो वट्।
भई ॾिसो अॼुकल्ह पापड़ चवन था। पापड़ बि बाधी आ न खायणु खपे अठन ॾींहं में। पचे थो त खीचो पचाए करे खाइण में कोई अवगुण कोन्हे को।
हं हा पर असां हिते भई पापड़। हिकु टाइम त पापड़ खपे ई ई खपे रात रात जो खाईंदा आहियूं। हा राति जो पापड़ ई खपो अथन ॿियो त भले ॿ टाइम न पर रात जो। जो ज़रूर खपनि हिक। मां त खाईंदी ई न आहे मां त हफ़्ते में हिक दफ़ो खाईंदी आ। माँ त हफ़्ते में ई हिकदम हा।
अच्छा हिक दफ़ो आ।
यही थद्दा हफ़्ते में हिकु दफ़ो खाधो उहो बि दालि चांवर तरयल त वणंदो आ भई। बाक़ी त वणंदो ई न आहे पापा न मां न माँ बेटे खे बि घट वणंदो आ। अटो बि घट खाईंदो आ पाप।
ब्यो कंया।
उहो सभ त ठीक थी नाहे कॾहिं कॾहिं।
न न न कटनी मां कोन आई हलो। हलो।
जयपुर अची असां त घुमी वया आहियूं जयपुर घुमी वया आहियूं।
हा असां ईंदासीं न हाणे कटनी आ तां वट्।
हा बिल्कुल बिल्कुलु बिल्कुल असांई निरांनो। इतेई आ, न जयपुर में।
अच्छा अच्छा, कहिड़े हंध?
हूं, बनीं पार्क जे उते।
बनींपारक में, असां बि बनींपारक ई रहंदायूं।
अच्छा अछा, तहांजो सरनेम छाथो रहेव? अच्छा, अऊं वरी हुनन जो लाला तन। उते हाणे एॾो वॾो आ बनी पार्क त छा।
छा, छा थन सरनेम हिनन जी लाला?
लाला, हा हा हा
हा त, लाला उहोई जो उनजो पुट पुट्र त मोमोज़ विकणदो आ न, लाला वारो त हिकड़ो असांजे बनींपारक में।
न, उहो त न ख़बर आ, हे सब त जॉब वारा एन, हिनन जो त ॾा
अच्छा अच्छा, हिनजी हिक छोर ते बनीपारक में हिकड़ो शॉप आ, उनजे सरनेम मथां लाला लिखियल आ, ओ मोमोस़ वग़ैरा ठाईंदो आ, सैंडविच ठाईंदो आ।
न, हू त न ख़बर, छोकी आस् असांजा जेका एन न, हुनन जा सहुरा जा, हू सभ बैंक मां रिटायर एन। जॉब कंदा हुया, रिटायर एन। सभु् जॉब वारा एन, बिज़नस वारा आहिन ई
त असांजा, बनीपारक में लुल्ला फेमस आयूं असां, असां फेमस आयूं।
अच्छा
केंखां बि पुछंदव न, हा हा, हूं हा हा, ॿयो ॿुधायो?
दिल्ली एॾो वॾो आ। शाही पनीर पार्क बि इलाही वॾो आ जयपुर में।
हा, हा हा, ॿयो कुछ ॿुधायो ता? हलो! हलो!
हलो, हलो!